हेलो
कऽ ह चाल यौ ठीक यार
की हाल चाल यइ यौ
ठीके छय
की केना कहियौ
एहि बेेर के होली में केना की रहल
होली तऽ बढ़िआं सनक रहल तऽ अहाँके केहन रहल
हं ठीके रहल हम हम तऽ होली के टाइम में उम्हरे रही झारखण्ड तरफ रही
ह तऽ की सब केेलिए
उमहर होली में त अहांके छै कि कि ओतय झारखण्ड में होली में कटा भए जाइ छै दू टा वालला हिसाब ओतय दू कम्युनिटी भए जाइ छय आ एहि कारण एहि कारणसँ बढ़िए जंका होइ छय लेकिन ओ छै की की अपना सब ओ होली के त्यौहार के कनिटा अलग छय उम्हर आदिवासी परम्परा में कनिटा अलग छय तऽ ओना बढ़िएँसँ हो छै ओसब हँ ओहिमे कि छै ने ओसभ जे अहाँकेँ करै छै आदिवासी परम्परामे ओहिमे छै ई आदिवासी परम्परा के हिसाबसँ हुनका सभके सभस मुठ्य चीज भेले अहाके गाछ के वृक्ष पूजा पाठ।
ओ।
आदिवासी जीवन जे छै, ओ मे मुख्य रूप से अहाँकेँ गाछ वृक्ष के पूजा पाठ लए कर के ही जुड़ल छै।
कोनो एकटा गाछ वृक्षके कोनो सभ गाछ वृक्षके
सभ सभ ओते अहाँकेँ खाली अहाँकेँ गाछ वृषी मिलत मतलब खास कर जे जगह पर हम रहियै
आ।
वहाँकेँ गाछ वृक्ष कनिटा बेसी रहै तऽ पर्व त्यौहार मे इह चीज छै कि पर्व त्यौहार मे अहाँकेँ गाछ वृक्ष से ही सम्बन्धित अहाँकेँ पूजा पाठ हत आओर ओसभ ई सभ पूजा प्रामिक हँ रगअबीर भी करै छै तऽ ओसभ रगंअबीर जे खेलैत ह ओ अहाँकेँ थी हग प्राकृतिक य पत्त फूल से ई सभ चीज से बना क अपना सभ जेना ते बजार से किनै छियै।
हँ।
ओना ओसभ नहि ओसभ। फूल से जे छै रंग अहाँकेँ बनबै छै रंग देखियौ मेन छै, कि हुनका सभके जानकारी अ यहाँकेँ पेड़ पौधा के बारे मे अपन सभके जानकारी मे अन्तर छै
हँ, बहुत अन्तर छै।
अन्तर है तऽ ओ फूल के कोन फूल से कोन रंग निकाल जेतै तऽ हुनका सभके सारा चीज के पता छै।
तऽ भोजन की सबियै भोजन की सभ देखलियै भोजन केहन टाइम। होली मे भोजन केहन टाईप कऽ
भोजन तऽ खूब बढ़िआ भोजन। भोजन के तऽ ओत तऽ अहाँकेँ छै कि भोजन तऽ शुद्ध मिल
हँ।
पैस सममे उपैस कोइ अथि नहि रहै छै भोजन बात कोनो पर्व त्योहार हैत तऽ ओतय। अहाँकेँ भोजन खूब बढ़िया जेना होली मे हम हम जे रही
तऽ
तऽ ओते एकटा बनै छै, चिलका कहे छै, ओकरा मतलब रोटी। यै रोटी के ही प्रकार छिये
आ ओतबे ओतबे ओ एतब अतबा
हँ, ओकरा ओ सभ चिलका रोटी कहै छै, चिलका रोटी बनै छै, केना तऽ ओ अथि। से हाथे ओ चावलके आटा सँ
ओ
चावल के आटा से तऽ
एक
छै जे होली में रंग अबीर तऽ ओ सब जेना अपना सब के अइठाम की छै ई होली छै होली छै तऽब अ मीट मछली अप अपना सब खेबे करबै छै ने
हँ भाङग तांग खाइ छै भभंगा से बनाबै छ्य
तऽ मुख्य रूपसँ हम देखलहुँ कऽ होली में गाछ वृक्ष के पूजा हुनकर सबके मुख्य रूप सब तऽ वएह चीज छै गाछ वृक्ष के खुब पूजा वला ही हिसाब छै
ओ तऽ अपना सबके होली से अलग होली रहै हर
हाँ हँ हँ हँ हँ हँ हुनकर सबके मुख्य रूपसँ सेवा चीज छय के पूजा आ उनकर सबके पर्व त्योहार के एकटा खासियत रहे छै जेना अपन सब के ठाम होली की होइया बेसी से बेसी एक से दू दिन होइ छय
नय यौ हमर सबके गाँव तरफ चारि दिना होइ छै
चाइर दिन हँ एतय जेना अहाँके बनगाँव मे होइ छै ने बनगाँव मे अहाँके ए एक से दू दिन पहले से होइ छय
हँ हमरा हे गाँवमे चाइर दिन कियकि पहिलुक दिन धुरखेल होइ छै आ दोसर दिन हो मल जाइ छै तऽ एकर दिन नगर कीर्तन गाँव में मतलब घुमि घुमि हरि द्वारपर होली मनायल जाइ छै घर घर जायके खेतै इम्हर टा होली कनिटा अहाँके झारखण्ड कहि रहल छै अच्छा होली झारखण्डो के हेत बढ़िआं हेतै
हँ हँ ह ह ओतय नय ओतय हमरा कनि टा जे अलग अलग जे लागल इएह चीज लए कऽ लागल कि जेना अपना सबके रहे छै कि चल चला होली छियै तैं रंग रंग अबीर खेलबै बाजार से कीन कऽ ओते ओ चीज ओतेय ओ सब रंग अबीर अपना से बनाबै छय
तब तऽ ओकर तैयारी दस दिन पहिलेहे करे हेते
हँ ओ सब तेयारी आउ आउ ओकर सबके कोनो भी पर्व त्योहार छै जे
हँ
कोनो भी जेना होलिये रहै तऽ होली ओते पाँच दिन छौ दिन सात दिन एना चलतै
हं
मतलब बढ़िआँ से भेलै से बात होइ छय जेना अही अही कहलियै की जे अहाँ के गाँव में चाइर दिन
हँ हमर सब गाँवमे चारि दिना होइ छय
हँ तऽ ओतऽ ओतऽएहा ओ जे चाइर दिन आं जे अहाँके गाम मे होइय ओ ओ केना केना होइया से
ओ ओ होली जेना होइए पहिलुक दिन अहाँ धूराधुर खेल खेलहुँ की रोड पर जे भी जा रहल य या अपना दोस्त महीम में जे होइ या अहाँके धरा दियौ माटि दियौ सबकेँ ओहि दिना पूरे दिन धूरे माटि अहाँकेँ चलत आ दोस सर दिना जे भेल तऽ भोरे भोर अहाँ उठू पुरनका तुरनका कपड़ा जे नवको कपड़ा पहिरै य बहुत आदमी तऽ रंग लगेलक ओहि दिना पूरा रंगे चलै छै आब तेसर दिन जे होइ य तेसर दिन की होइ छै पूरा गाँव कनिटा बस्ती बड़ा छै गाँवकेँ तऽ ओहिमे की होइ छै उ घूमैं छै हर द्वार एकोटा द्वार नहि रहना चाही की नहि जेतै ओतय जेतै तऽ जेकरा जेहन सुविधा छै किओ चूड़ा भुजि कऽ केओ पुआ बना केँ जेकरा जेहन टाइप केँ भगवान देलकै य तऽ ओहि मोताबिक स्वागत करै छै ओते अपने हे अपने मे अबीरो खेलै छै तऽ हरद्वार पर ओ दस मिनट पाँच मिनट केँ लिए गेल घुमि फिर कऽ आबि जाइ छै आ ओने केँ कऽ गाँव घूमेय मे दू दिन लागि जाय छै तऽ एक दिन धूरा धुर खेल के भए गेल एक दिन होली केँ रंग केँ भए गेल दू दिना भए गेलै दुआर दुआर जे जेतै पुरा गाँव चार दिना हमर सबकेँ गाँवमे मनेैल जाइ
अच्छा एक एक दिना भऽ गेल धराधुर खेल लऽ आ दोसर दिन की कहलियै
होली होली मतलब रंग केँ पूरा रंग मेन हो
अहाँकेँ तेसर दिन
तेर दिन वैह कीर्तन लैऽ कऽ हरद्वार पर जेतै अबीर
हरद्वार अच्छा मतलब रंग रंग अबीर तब जे अहाँ केँ दू दिन भय गेलै
तीन दिन तीन दिन नऽ भए गेलै तऽ होली दिना कऽ एक भेलै रंग आ दू दिन अथी कीर्तन दिना बच्चा सब तऽ रंगो यूज करै छै लेकिन बूढ़ आदमी सब जे रहै छै ओ अबीर सब
हँ अबीरे अबीरे यूज केलक हँ सही बात छै हँ
बड़ा मजा आबै छै अपन
अथि बला चौथा दिन
चौथा दिन वएह जे बैच जाइ छै नऽ एक दिन पूरा गाम
हँ पुरा तऽ नहिये भए सकते गाँव घुमल पूरा ने अथि लै की लै केँ हँ सही
ओहि मे की होय छै बिच बिच मे केकरो एहिठाम दूध केँ दूध भंगा भांग मिला के काजू के हिंग मिला केँ केँ कियो ओतै एक गिलास देलकै कतहु भंग जिलेबी बनल छै उ भंग जिलेबी खा लेलकै कतहु भाग ओरिजिनल उ खा लेलकैै पी लेलकै लोक आनन्द सब अपना मे मग्न रहै छै होली छियै तऽ होलीे अलग अथी केँ कऽ रहै छै गाँवमे
अपन सभकेँ अथी म तऽ ओना अहाँ कऽ प्रसिद्ध यऽ बनगाँव केँ होली बनगाँव बनगाँंव मे गेलियैै यऽ कि नहि कहियो होली मेऽ
हँ तऽ बनगाँव म हमर एगो बहिन रहै यऽ हम गेलहुँ यऽ बनगाँव कऽ बाद हमरे गाममें नय आबैए सहरसा जिलामे
ह्म बनगाँव में पूरा एकदम
ओ ओतुका फेर चाइर अह अलग देखलियै कि एक जगह मंदिर पर सब जमा होइ छय पूरा लगभग कते ओना एते आदमी आबै छय
ब क देन ओनाहिय ओनाहिये बन गाँंव के आबादी तऽ अपने अपने बेसी छय लेकिन तऽ होली के दिन लगभग अहाँके दस हजार आदमी आदमी ऐते रहे छय
हँ एक जगह जमा होइ छै एक द्वारपर जमा होइ छय
गाँव के जतेक जेंटस बच्चा सब छय सब जमा होइ छय सब ओर सब एक साथ अपना खेलै छय ओहि दिना ई ई नहि रहै छै तऽ गरीब छी तऽ तूँ अमीर छी
नय सबके बराबर सभके बराबर भाय जेना सब अपना अपनामे को ह तत बहुत अच्छा होइ छय राष्ट्र बिहार लेवल पर ओकर होली के अथी
हँ हँ पूरा ओ ओकर अहाँके अथि अथि होइ छै ओ होली जे ओकर होइ छय बनगाँव के ओकर बजाता अह के रिकॉर्डिंग होइ ओ रिकॉर्डिंग बैन कय अथि न्यूज चैनल स तऽ ज तऽ जे जनाथ सबमे होइ या की कहै छय मथुरा सबमे
हँ मथुरा पिन्दरा ब समय हो छय
बखान वएह वएह स्टाइल के होइ छय एतहु
हँ हँ
ह तऽयज छय आ अत तऽ अपर सबके अथी में जगह परता आब एकटा नया जे चीज एले ये कि सब जगह होलियो भए गेले दू दिन आधा आदमी मनेलक आधा आदमी एके जगह के आदमी
हँ
एकरा कहली
हँ सब अपन अपन तरीका से मन
हँ सबके अपन तरीका छय सबके अपन अपन अथी छय जेना एहि बेर एते अथिये में चर्चे में एक एक दिन भेल धूर खेल
हँ
आ दू दिन भए गेलै होली
ओ आब धीरे बढ़ देखल जा रहल छै इसब चीज
नय आज नय आ कनिटा इहो छिय जे न नय भए जे छय आब आब कोनो अथी छय की कहै छै अपन मीट मछली ओहि दिना लोक खेबे करतै
हँ हँ
छै तऽ ओहो कारण से लोक कनिटा ई ई कए लेलक कि चलब आय पर्व त्योहार छै कनिटा बढ़िए जा निक किछ न चलू तब आब राखै छी तब
तऽ ठीके हे फेर करब
ठीक छै ठीक छै
ठीक छै